ठीक छय
नय जा रहल अछि
हँ जा रहल रहल अइछ
की सब भऽ रहल छय
कुछो नहि
अच्छा अच्छा बैसल छी खाना पीना भऽ गेलइ
हँ भऽ गेलै अहाँके
हँ हमरो भऽ गेलइ बस बैसल छी हमहुँ गुड़िया संगे खेलाइत रहौं कनी काज सब भऽ गेल अइ बीच मे काज करै छलौं एलौं हेँ सुतैला तऽ कहलियै अहाँकेँ गप्प कऽ ली अहाँसँ फोन कऽ कऽ ओर पढ़ाई लिखाई चलि रहल छै
हं चलि रहल छय अहाँके घरमें सब ठीक है
हँ सब ठीके है चएल
अहा के पढ़ाई चइल रहल है अहं के पढ़ाई लिख
कहू की कहू हमरा तऽ परीक्षा अछि छब्बीस तारीखसँ तऽ ओतय जायब परीक्षा दइ लए बी पी एस सी वला फॉर्म भरने छी भले पढ़ाई पढ़लियै नहि लिखलियै लेकिन फॉर्म जरूर भरने छीयइ
कथी के
बी पी एस सी वाला फॉर्म भरने छी
अक्टोबर में एग्जाम छै ओकर
नहि इहे छब्बीस जुलाई कऽ परीक्षा अछि
अच्छा आओरो तऽ
हं हँ तऽ उएह सोचि रहल छियै जे पढ़ि लिख कऽ विद्वान बैन जाय
ओर की सब करै छी
किछ नहि बस बैसल छी की सब खाना बनेलहुँ अहाँ एहि अपना घरमे
प सब्जी रोटी भात दालि इएह सब ओर और अहाँके घर में की सब बनल
हमरा घर में बनल रहय छोला जे छै ने ओकर सब्जी मटर वगैरह दऽ कऽ सबटा सब्जी आ चावल लेकिन हमरा मसाला ज्यादा नइ पसन्द अछि मसाला इंटरेस्टेड नहि रहै छी मसाला तसाला खायमे
ओ तऽ अहाँ नहि खेलौं
नइ हम तऽ नहि छलहुँ
हूंम्म हमहुँ अपन बौआले हमर बेट कु नहि खाय छै अलग से ओकरा नहि किछो बनेनै रहिये
हं आ क गप बुझल अहाँ के आ हमरा ओते हमर बगल वालला पोखरि में एते बड़का पका माछ हमर पापा मारलखिन हे बहुत पैघ माछ छय
खाउ माछ तऽ खूब कऽ असगड़े असगड़े
हमरा नहि पसन्द अइछ माछ
आ अपना लय अंडा बना लेब
के एते बनावे पटल करे किछो खा लेबे जह मिल जाय छै सएह खा ले छै तैं ने देखैत छियै देह पर बारह बजैत छै नहियो मोन होइत छै तैयो नहि खाइत छियै
हम तऽ सब किछु खाइ छियै तैयो हमरा कते नीक छै से नाए देखैत छियै
से तऽ छै अहाँ बहुते लौटल छी अहाँके तऽ एहिसँ नीक नानी गाममे रहै शरीर
की करबै परेशानी छै
भऽ जाइये बस
और सब कहू घर मे सब ठीक अय
हाँ सब ठीक अइ घरमे आओर सभ अहीं कहबै ने और सब सब बढ़िआँ अछि घरमे
है ठीक ठाक चलि रहल
अच्छ कथी कि हल्ला भर रहल तऽ काज भऽ रहल अछि
नहि नहि ओ बच्चा सब छै से कनि बदमाशी करैत रहै छथिन
अच्छा ओ छोटका बच्चा सभ अहाँके दियादनी सबके बेटा सभ सेहो
ओ सब छथिन से सब बदमाशी कऽ रहल छथिन हमर बौआ तऽ अखन सुतल अइ अखन ओ बारह बजे सुतले से आब वो चार बजे उठतै
हँ से तऽ रहे छै बच्चा सबके जबतक उठल रहत तब तक बदमाशी आ जब तक सुतल रहत तऽ ओ होयैत कि जे कोन सुकूनसँ सुतल छै लेकिन आदत जे पड़ि जाइत छै न तऽ आदत नहि नीक लगैत रहै छै बच्चा सुतल रहै छै तऽ
अरे हम आदत लगबा देने छियै जइ सऽ हम जब तक काज करबे तब तक तूहूं जागल रह खेले घूमैत फिरैत रहब और जखन हम नहा सुना ले छियै खेनाइ पिनाइ खा ले छियै तहन अपन बौआ के हम नहाबे छीयै नहेला के बाद तहन सुतबे छीयै तऽ फेर सुते छै बारह एक बजे तहन दू तीन घंटा चार घण्टा तक सुते छै और नहि तऽ नहि सुइत पाबै छै हम भोरके नाए सुतबै छी
किएक तऽ अपनो सुति रहब ने ओहि टाइम मे
हँ ओहि दुआरे कनि हमते किछ आराम भऽ जायत
हँ मानि लिअ आ बच्चा के कोई कोई आदत लगा दै छै भरि दिन सुतेलक भैर राइत जगेलक तऽ अपनो जागल रहू
ओ तैए दुआरे आब तऽ कनि पैघ भेलै
आं तैयो पैघ की पैघ हेतै एखन तऽ बच अहाँके माँ कह कहने रहैथ जे अहाँके कहलथि जे लॉ करे अहाँ लॉ कऽ रहल छी
नहि कहलैथ तऽ करै के मोन तऽ छलै पर बौआ अखन छोट है तऽ एहि दुआरे एखन छोड़ देलियै कनी पैघ हेतै तखन करबै सोचै तऽ छियै करबै
हमरो लऽ लेब संग गमे हमरो मोन अछि लॉ करयके
ल लेब अरे टाइम नहि भेट पाबै छै ने घर सबमे
आब तऽ नाऐ आब तऽ अपना सबके लगभग दरभंगो वला खुजि गेलै
अच्छ दरभंगा एलनमयू बला
हँ नहि दरभंगा जे कॉलेज अछि लॉ कॉलेज
अच्छ
ओ खुल गेल हँ खुलि गेल अछि
ह तहन देखबै एक दू अखन तऽ बौआ छोट छै कनि और पैघ भऽ जेतै एकरा छोड़ि कऽ रेगुलर क्लास करऽ पड़तै ने तऽ ओतेक पैघ हेतै तऽ हम ने एकरा छोड़ि कऽ जेबै
हँ ओहिमे रेगुलर करय पड़ैत छै की क्लास कहै छै। अहाँक भायजी तऽ बेगूसराय सँ केने छलथि न
हँ ओरे-ओ केने रहथिन पर आब सभ कऽ सभ कहलकै जे आब रेगुलर चाहि अटेंडेंस चाहि तऽ ओके लेल जरूरत छै तऽ बौआके छोड़ि कऽ जेबै सभ दिन, तऽ ओ तऽ नहि न हेतै, पोसिबल
नहि से तऽ नहि हेतै एखन तऽ बड छोट छै ने बच्चे छै न एखन हँ
तहन अहाँ कथी एयरफोन लग‌ए कऽ गप्प करै छियै
नहि आब नहि, एखन नहि नहि, कहां नॉर्मल छै।
नहि गप करब एहिमे नहि गप करब इयरफोन लगा कऽ कॉल रिजेक्ट कऽ सकैए
नहि नहि नहि करब ए ओ लगाक ओना हम नहि यूज करै छी हमरा ब्लूटूथ एप पर ओ अखन नहि तैयो ओहो नहि लगेने छी नॉर्मले वाला छै अहाँ आयब ने एखन, इम्हर-इम्हर दिस
किमहर दिस
हमरा ओतऽ अबितो नहि छी एते लग मे छी तैयो नहि अबै छी
नहि निकलै छी, घरसँ बाहर
कि य किछु प्लान छै की
नहि ओनाही नहि निकलै छी किएक तऽ ओते नहि मोन होय छै नीकलै छै घर उन्हैते देखैत छी, एते कते छै गर्मी
गर्मी तऽ सच मे बहुत छै बच्चा सब के लऽ क तऽ आओर जादा परेशानी बढ़ि गेल छै
हँ से छै बच्चा सभके ल क
एहि बेर तऽ आउर हद कऽ देलकै जहिना गर्मी, तहिना लाइट लाइट तऽ आओर नहि रहै छै एखनहुँ दिनमे तीन-चारि बेर कटलै अय भरि दुपहरियामे।
के लाइन काटि लै छै। आ लाइन जहन काटि लै छै, तऽ मोन औल बौल भाय, जहन तु लै छि पैसा तऽ अहाँ लाइट देल करियौ न
तै न अरे बौआके लऽ कऽ भऽ जाय छै न अखनो दुपहरियामे सुतल छी, तीन-चारि बेर लाइट कटलै हं
हँ भऽ जाय छै बच्चाके तऽ भए जाय छलै
होकैत रहू होकैत रहु ताहिमे हम अपने की सुतबै ओकरा की सुतेबै
छलहुँ कनिके दिन कष्ट छै जब तक ओ पैघ होइए पैघ हयैत तखन
हँ हँ, पैघ भऽ जाए तऽआओर के प्लानिंग करबै न
हँ हँ नानी
अहाँ सब बैसल रहू अहाँ सबके उएहे मे नीक लगैया हम तऽ फ्री हयब, जाबे जाबे अहाँक हेत
चलू तब तक अहाँ सबके दोसर रहत
हँ चाइरो टा लऽ क नहि एबै अहाँ सब के बिहामे तऽ की एबै
ह हँ हँ, सही बात छै। चारिटा लऽ कऽ अयबाक छै अहाँके अयबाक जरूर अछि।
हँ हँ, अहाँसभ एखन नहि करू। कनि हमरा चारिटा हुअ दियौ, तहन करब। एखन की करबै, कऽ क
यहाँ हमरा ताना दऽ रहलहुँ हेँ कि ओना कऽ रहल न हम बुझि रहल छी अहाँक गप।
बुझि रहल छियै ने अरे अहाँ समझदार छी सब दिन समझदार लेल एक लाइन कहि देब, किछु ओकरा लेल इशारो काफी छै।
तऽ हमरा पता अछि जे अहाँ कहऽ चाहैत छी से हम ब बुइझ रहल छी
आ अहाँक भायसभ ठीक छथि? छोटका भाय सेहो ठीक छथि ने
तऽ सभ बढ़िआ अछि, सभ अपन-अपनमे लागल अछि ओकरा तऽ भाय नौकरीवला भऽ गेल नीक भेलै ओहि में
अरे की भऽ गेलै ओकरा ओकरा हम कय दिन ओना के फोन क के पूछे बला रह पर हमरा ध्यान नहि अबे छले ओकरे कह तियै तऽ फेर हूनको नै कपेलियैन
नइ बात ई छै जे ओ भेलै ई जे ओकरा एज फैक्टर लगा देल के दू हजार तीन वला के लेल के अथी छोड़ देल के दू हजार दू वलाके लेल ओकर तऽ दू हजार दू में छै नहि ओकर दू हजार तीनमे छलै आ लड़की दू हजार चारो के लऽ लेलकइ जे ओकरा सब के जे भेल हा से दू हजार चारो वला लेलक लड़कीके लेकिन हँ हँ मुदा लड़काके दू हजार तीन वाला आ दू हजार दू वाला के तऽ दू हजार दू में छँटि जाएत। तऽ नहि
अरे, कते खराब बात भेलै। बेचारा, कते दुःखक बात भेलै सब चीज। मेन पॉइंट पर आइब कऽ हुनका छोड़ि देलकै।
हँ, तऽ अहाँसँ गन्दा तखन भेलइ, जेकरा जे आदमी अमे छटलके छै, ओ मेडिकलमे। ताहि हिसाबे कतेक बड़का बात छइ दुखक बात छै जे ओतऽ तक जा कऽ तखन ओकरा मेडिकल में बहुत छाँटि देलकै। बच्चाके मेडिकल में निकालि देलतै।
तैंन एक लिखित ओकरा भयए गेल रहइ ओकरा लेल ने एते दुःख एकरो लेल नहि भेल रहै, सुनलियै। लेकिन ओकरा लेल पता नय, एकटा अलगे ओकरासँ बॉन्डिंग छल। बात नहियो होइ छय तैयो ओ सबसँ नीक लागै छै ओ ओकासँ बात करै छै तऽ लागै छै जेने ई अपन-अपन भए, अपन-अपन छोट भय एको रत्ती ई चीज मोन में नहि होइत अछि। हँ एकराति ई मन म हुआ दै छय जे हम तोहर अपन नहि छियौ, मतलब हम तोहरे अपन छियौ। तोरा कोनो चीजक चिन्ता करबाक जरूरत नइ अछि। अखनो काज पर तऽ हम छी, हम ओ
ह ओकर ओकर स्वभावे अलग छै हूँ
आर मितुल ममाा के तऽ भऽ गेल दौरटा
हँ रक्षा हुनका तऽ दौड़े मुश्किल छइन न
हँ मेन वएह छय सभसँ कठिन परीक्षा आब ईएह रहलइ ह
लेकिन तैयो दौड़मे एहिमें कहान ओते हार्ड नय रहत। ओते जादा दौड़-धूप सेहो नहि रहत। तैयो हुनकर सभ स्वस्थ छइथ ने?
हँ बस
हँ लेकिन दौड़ में ई जे
कनी दिक्कत छय
हँ, हुनकर कनियाँके दू नम्बर सँ छूटि गेलनि जीविका वाला में। कपारवला सब की होइत छय? नौकरी?
से बात
हँ सुनने तऽ रहिें जे जीविता वला में
हू
सुनने रहियैनि जे जीविका वलामे जे छै से दू नम्बर
अरे, हुनकर कनियाँ तऽ जतेक टैलेंटेड छथि।